हेलो
हेलो
नमस्कार ।
नमस्कार अहाँके आवाज बहुत कम अबैत छै ।
आब आवाज अबैत छै।
न अभियो कम अबै छै लेकिन आबै छै लेकिन बहुत ज्यादा कम अबै छै ।
इ मोबाइल थोड़ा खराब हो गेले छै।
अच्छा मोबाइलो खराब छै ।
हँ । ल ठीक ठ। चाना ।
हमर । तऽ ठीके ठाक आबै छै लेकिन अहाँके बहुत । आवाज आ धीमा आबै छै ।
रुकै छै अह प्रॉब्लम ठीक करै छै ।
आओर बतै न अहाँके खाना -पीना भऽ गेलै ।
हँ इह भ तऽ खाना -पीना हो गेलै ।
आँ ।
इहाँके खाना पीना हो गेलै । हेलो ।
हँ हेलो ।
अब आबै छी आवाज अच्छा।
हँ अब आबै छी आवाज ।
अब ईमे देखैत छी ओ मोबाइलमे ब पीत लगाबैत छी तऽ नहि सुनाैत छी एहिमे लगाबैत छी तऽ सुनाैत छीियै ।
ओ आओर बतै न अहाँके खाना पीना भऽ गेलै ।
खाना पीना हो गेलै हो गेलै।
हेलो ।
अहाँके खाना पीना हो गेले।
हँ हमरो भऽ गेलै हम खयलियै दालि चावल सब्जी सब्जीमे पनीर के आलू के तरकारी खैलियै फेर सलाद खैले छियै सलादमे खयले छियै आ खीरा। खायले छियै गाजर खैले छियै चुकन्दर खैले छियै हरी मिर्च खायले छियै निं्बू खायले छीियै चाट मसाला ऊपर से धऽ के बड़ा नीक लागे छै अहाँ के ओहिस शाकाहारी खाना मे। कोन खाना सबसे जादा नीक लागै छै ।
इह त लागे छै दाल भात भुजिया चार लागे छै बड़ा नीक ।
अहाँ के दाल भात भुजिया अचार नीक लागे छै। चलियए हमरो तऽ ।
खाना खााय छी यहा के तऽ दाल खााय छी भात खााय छी भुजिया खााय छी अचार खाय छी आऔर चिकन खााय छी बिरियानी खााय छी मटन खााय छी आ भिंडी के भुजिया खाई छी। ल के भुजिया खा छी करलाक के भुजिया खा छी टमाटरके चटनी खा छी मचाइके चटनी खा छी अहाँके बताबै छी ने ।
हँ हमू -हमूँ इहे सब खााय छी और बतय न अहाँके ओड़ी के मौसम कैसन छै।
यहाँके त मौसम बड़ा खराब छै बुझाइ छै बारिश हते ।
बारिशत हँ हमरो यह के मौसम काफी। काफी नीक छै काफी बढ़िआ छै मौसम इधर के आ आओर बतैयै ने अहाँके उधर बारिश उरिश भेलएल रहै किना भऽ गेलै बारिश किना। भइल छै कना एक दो दिन पहले।
एक दिन दू दिन पहिले तऽ बड़ा बारिश होइत छै साथेो परिसार के हे न टीना उ दिया देले छी पूरा घरर नष्ट हो गेले छी।
हँ आधी तऽ बारा छी पहुँचाबत छै अगर आधी न आ आ खाली बारिश आ त। बहुत अच्छा होइ। ऐसे आन्धिया आ जाय तऽ बड़ा पेड़ पौधा गिर जायत। फेर घर उर गिर जाय छै लोकोग के निर्धन गरीब लोग के बड़ा दशा होय छै। छै आँधी- उधी मे। आ तऽ ई अही बात। छै और हमर तऽ बारा पेड़ पौधा गिर गेल छै। घर दु्वार बहुत आदमी के इधर गिर गेल छै बड़ा दुख होय छैि गिर गेल छै तो देख के बड़ा दिल में तकलीफ होइ छै दुख होइ छै। एगो इंसाने ने इंसान के तकलीफ समझ हइ छै। छै ।
अह तऽ बात छियै । आओर बताबै छी ने। कहीँ घूमै उमैके प्लान बनाबै छियै ।
हम जाय छिये अपना मित्र के साथ हरियाणा घूमे तिका जाय छियै काफी नीक जगह छै तका घूमबे- फिरबे अ मजा मौसम के लेबे आ चलबे।
सुनै छियै ने ओना क दन पड़ै छै। प हरियाणाके जगह पंजाब पढ़ैत छियै सुनयमे अबैत छियै।
हँ ।
वह लड़की दोस्त वहाँ रहै छियै।
ह्म ह आओर बताबै छी ने अहाँके केना घूमे- उमे के प्लान बनाबै छी कि न।
यह त सोचे छी घू के मोतिहारहारी चले छीे वाटर पार्क नरहला पार्क और ह गाधी मैदान और चारका पार्क चले छी ।
हँ जरूर। चलबै अहाँके चलबै तऽ हमहूँ जरूरे चलबै अहाँके कहिय चलै छियै ।
इह क तऽ जाइ छियै जहिा पैसा अबै छैियै ने ओहिी दना जाइ छिय चलै छियै।
हँ जरूर ह चलबै -जरूर चलबै। आओर बतइए न अ हँ । और कनहु राम के हाल चाल बतइ न कनहु राम के हाल चाल कैसन छै ।
कोनाहु रामके तऽ हालचल बड़ा खराब छै तर घुस गेले छियै ।
कथी भेल छै ।
ओमे नहि रुस गेले छै ।
किछो भेल भऽ गेलै ता ।
आ जानिते ही छियै अहाँके भी जानै छीिय हमहूँ जानै छीिय ने।
हँ आओर बते ने अहाँके खेती बाड़ी कहियो करे मे जो कु। अहाँ के धै ले छियै कि ना।
उहो धोलै छी ने बचपन मे दू घंटा खेत मे मने बिया रोपे छीये, ओकर बाद ओहि मेघ बरसे छीये, ओकर बाद आबे छीये, जोख बा ढ लेले छीये, ओकर बाद घरे ऐले छीयै। खाना-उना खा लेले छियै, ओकर बाद ते ए ऐसे घूमे, टहले छी, ओकर बाद देखे छिये से देखै छिये तऽ चेक करै छी, ओकर बाद त ओहि मे धो लै छी। खाली गोर हाथ पर पटकै छियै, झाड़ै छी, लेकिन निकालै नै छियै, ओकर बाद मम्मी के कहै छियै तऽ उ निकाल देले छी, बड़ी दर्द होय छीये, ओ बहुते जितना कही उतना कमे छियै।
ह्म्म ऐसे हमरो साथ बड़ा भेएल छै। अहाँ के बता दी क हमहुूं एक बेर खेती करे गेल छ ग। रहल छै तऽ वहाँ खेती कऽ के। आच गेहूँ रोब -डोब। की आब जबही घरे आबै छीये, गोर हाथ धो के बैठै छै, तब वही देख किछु लहु लोहान गोर साफ लहू लोहान भाएल रहै। तऽ उ देखै छै तऽ जोंक उ धैले रहै छै। आ जोकुआ धीरे-धीरे चमड़ा के अन्दर घुसै जाय छै, घुसै जाय छै आ खून निकलै छै, दर्द भी बाड़ा होय छै अ बाड़ा तऽ ओकरा के जब घिंचे छै, तब ना घिंचाय छै, छीहूल जाय छै, त हम बड़ा रोय लागै छी, लेकिन ओकरा के बड़ा जोर से घीचे छै। हाँ बड़ा जोर से ओकरा के जोंकवा के घीचे छै गोरबा मे से तऽ हटे छै। लेकिन ओकरा बाद मे दू-तीन दिन ले बड़ा घाव रहै छै अ बड़ा इहे सब भेल छै, इहे सब ते बात छे बड़ा दुःख तकलीफ होय छै किसान लोग के और बताई ना अहाँ के बगवानी मे, फुलवारी मे कोन-कोन से आम के प्रकार के पेड़ लगैले छियै।
हम बताबै छियै, लेकिन एगारअ मिनट चेक छियै।
हाँ, हाँ बताई ना।
उम्म आ अथी दालमा लगैले छियै, किसिनभोग लगैले छी, मालदा मालदेव लगैले छियै, सिन्दूरा आम लगैले छियै आ ए किसनभोग कहै छी ने एगो और वेराटी होय छै, सिंदूरा आम क लमकम लगैले छीये, एगो उ गोलका आम नै रहै छै बहुत किसिम के आम लगैले छी, लेकिन नाम ना पता छै ऐसे, ऐसे एक सौ तीसगो गाछ छीये, लीची के छीये साठगो आ नीम, के छीये, तीस गोले गाछ आ ए नीमो के छीये पन्द्रह गोले गाछ, बड़ा नीक-नीक छीये कहियो आबे छै नै की आबै छी अहाँ के।
हाँ जरूरे अबे अहाँ के बुलाबे तऽ हम जरूरे अबे, लेकिन अहाँ के बुलाबते ना छीयै तऽ हम काहे लए जाय छै, अहाँ लेकिन बुलबै तऽ जरूर अबे और ब ताबै छी ने अहाँ के आम के अलावा पी आरो कोनो पेड़-पौधा लगैले छियै कि ना।
लगैले छीये ने कटहल के लगैले छियै, केला के लगैले छियै और सब्जी मे लगैले छियै कोबी, भणटा, लोई, प्याज, लहसुन। और ई सब लगाबै छियै क करैला ओरो ई कोए कथी फरै छीये, लौकी लगाबै छियै आ ई कोहरा खाएलै छियै कभी।
हाँ हम कोहरा बड़ा खाय छी कोहरा। बड़ा नीक लागे छै, अहाँ के कोहरा नीक लागे छै।
अहाँ ओकर बिया खएलै छीये।
हाँ कोहरा के बियो अ रौदा मे सुखा के आ ओ ओय मे नमक-उमक छीट के, तेल मे ओकरा के अच्छे से छान के इतना मने अ टेस्टी मने स्वादिष्ट लागे छै, नीक लागे छै। बड़ा नीक लागै छै, लौ कोहरा के बी बिया खाय मे।
लागै
हाँ बड़ा नीक लागै छै और बताई ने अहाँ के पढ़ाई, लिखाई ई सब कैसन चलैत छै, सब नीक से चलैत छै ना।
इहाँ ते पढ़ाई लिखाई बड़ा नीक चलै छै, अहाँ के बताबै छीये ने पढ़ाई-लिखाई नीक चलै छै।
हाँ हमरो पढ़ाई-लिखाई बड़ा नीक चलै छै, बड़ा अच्छा से चलै छै, हमरा बड़ा मन लागै छै पढ़ाई-लिखाई मे।
हाँ पढ़ाई करे के चाही। छै।
आ अ कौन?
हम पढ़ाई त करे चाहै छी। कियाकि पढ़ाईये मे सब कुछ
हाँ जरू र जरूर ई तऽ बात अहाँ के एगदम सौ प्रतिशत सही कहलिये चलिये इहां से बात कऽ के बड़ा नीक लागल, फेर कभी टाइम मिलता अहाँ से समय मिली तऽ गप सप करब। धन्यवाद, नमस्कार।
इहां से बड़ा दिन बात अच्छा लगल, नमस्कार काटै छी। ठीक छी, पता छीये।